हेलो
हँ केहन छियै।
ठीक छियै अहाँ अपन बताउऽ
हमहुँ बढ़िआँ
हमर कान मे घरऽ घरऽ के नहि कुछ अहिना बैठल रहियै
अच्छाऽ
हमर कानमे घर ऽघरके जन्तरके आवाज आब रहल अछि
जन्तर के आवाज ने हमर फुटल किस्मत के आवाज अछि
भारी किए फूटल के तोहर रङ्गके डब्बा गिरा देलक
डब्बा नहि शहरवला लोकसभ एतेक नया खिलौना निकैल लेलकै ह न ओहीसँ चित्र बना लैए छै
खिलौनासँ चित्र ओ केना
ओ अ्गूुरी दवावैय छै आ अपने आप ओ बनि जाइ छै ए आइ शायद कहल जाइए ओकरा
दुू पलमे अरे हमर कमला दीदीके तऽ एकटा पाट बनाय बनाबक मे दू पहर लाग जाइत अछि ह
हँ ओहि लए तऽ गामके हाथमे कोइ पूछैत नैयछै आब सभ कहै छै खिलौनावला तऽ सिक्कामे बना दैयए तोरावला पाँच सए किए दियौ
दस टाका अरे ओतऽ तऽ ब्रशक बोल बोलऽ न आबैत
बालके छोड़ो इज्जत भी नहि बचत चलक लड़का सब कहै छै कि दीदी तू पुराना जमानाके छी
पुराना जमाना अरे हमर हाथमे तऽ पीढ़ी दर पीढ़ीके आशीर्वाद बसैत अछि
बसैत अछि आशीर्वादसँ पेट नहि भरैत छै ने आ सीता दीदीके चूल्हा कल्हेसँ ठण्डा छै
ई सुनी क हमर लहू गड़ल
गरम भऽ कऽ की करब खिलौना सऽ मारब
मारब नऽ मेला लगायब ह नाम रखब हाथक हुनर बनााम जन्तरक जादू
मेलामे की हेतै
मेलामे
एक तरफसँ दीदी सब बैठ कऽ जिन्दा चित्र बनायत तऽ दोसर तरफसँ ओ खिलौना वला अपन तमासा दिखात हेलो
हेलो
हेलो से कहलहुँ कि ए आई सभसँ बना लै छै फोटोसभ हमर सभके चित्रके की आब महत्व छैय
हँ आई काल्हि तऽ ए आई वाला चित्र सब ज्यादे नीक लागे लगले ऐ
हँ ओ बनिओ जाइ छैय जल्दी
हँ इहो बात अछि तब की करै छ
अऽ बिआह सबमे जे कोबर सब बनै छै कोबरसब जे बनै छैय ओकरा बनाबैमे हमरा सभके कतेक -कतेक बेर लागि जाइ छलए लेकिन आब की छै लोग ए आइ पे टीपै छैय आब एते जल्दी बना लैय
हँ आइ काल्हि तऽ बहुत जल्दी बनि जाइत छै
आओर दुलहिनोसभ कहैत छथिन मतलब मेहन्दियो देखैत छिये कतेक मतलब जल्दी अब कोइ बनाबै थोड़ी छै हाथ पे हमरसभ टाइममे एतेक काले लोग बस मेहन्दी पारैत रहि जाइत छलै लेकिन आब की छैय लोग स्टीकर स्टीकर यूज करै छैय दुल्हिनसभ की कहैत छथिन हाथ पर छपा लेबै समय बचि जेयत
सही बात छैय
लेकिन सम समय बचाके की करबै ठीक लागै छैय ई सब
जे असली
हेलो
नकली चीज कऽ कऽ कोनो नीक बात नहि छैय देखैयोमे नहि नीक लागल आ लोकोसभ समझलक
से बात तऽ छैय लेकिन आइ काल्हिके इन्सानसब नै ने बुझै छैय टेक्नोलॉजी बहुत आगाँ बढ़ि गेलै यऽ
की कऽ सकै छी आब नै बुझैवलाके थोड़े समझा सकै छी ताहि दुआरे कहल जाइ छै मूर्खके दू रुपैया दऽ दी लेकिन दिमाग नै दी
हाॅं सही कहलौ
एगो कहावत छै मैथिलीमे
आओर सब बाजू
सब बढ़िआँ छैय अपन कहियौ
खाना भेलै
हँ भऽ गेलै खाना अहाँके भेलै
हमरो भेलै हमरा तऽ उहे सुनि कऽ हॅंसी आबै छलै मतलब केना लोग एक बेर टीपै छै आओर अपने आप चित्र बनि जाइ छै खिलौने कहबै ने हमसब आओर की कहबै ओकरा
हँ आओर की कहि सकै छियै के आदमी सब बुझते नै छैय
दस न छैप
तब उमहर अहाँ तरफके मौसम केहन अछि।
मौसम ठीक छैय बारिश भेलैया
आइ भेलैया बारिश।
आई भेलैया बारिस हँ त मतलब छिट पुट बारिश तऽ कायलो भेल रहै
हमरो तरफ नेक तल लगेने रहै लेकिन बारिश नै भेलै या रौदा नै छौ
एकटा बात छै एकटा बात छै कि उ एहन फोटो बनाबै छैय एहन फोटो बनाबै छैय कि मतलब कोइ देख कऽ कहि नै सक कै या असली मिथिला के हाथ के नै बनल छैय मतलब नकल छैय से कोई। कहिए नै सकैया कमला चाची छथिन हुनका उ बनाबैमे मतलब दू दू दिन लागि जाइ छैय। छै ने जेत हुनका एकटा पात बनाबैमे एते टाइम लागै छलै।
उएह आइ काल्हिके आदमीसब तुरन्त तुरन्तके तुरन्त कऽ लै छैय।
तुरन्त के तुरन्त क लै छैय। हां आ पहिले लोक बेचय लए जाइ छलै हर खरे घरे। मतलब घरे घरे जाइ छलै पहिले बेचय लए दिखाबै लेए अपन कला। आब की छैय लोक ऑनलाइन डालि दैया। फेसबुकपे सबकोइ देखै छैय ओतयसँ खरीदै छैय। खूब बिकरी होइया
हँ ऑनलाइन जमानाके आइ काल्हि फाइदा बहुत भऽ गेलै।
हूँ आब तऽ सबकिछ ऑनलाइने होइ छैय कथा कथासँ लऽ कऽ बियाह लए लड़को लड़की लोक आब ऑनलाइन देखै छैय।
जमाने भऽ गेलैया ऑनलाइनके आइ काल्हि हरेक चीज मिलै छैय ऑनलाइन। जे खोज लिय।
तऽ असली चीज तऽ असलिये होइ छैय न।
असली चीज के तऽ कोइ मुकाबले नै छै लेकिन आइ काइल केँ ऐ जमाना केँ आदमी सब बुझे तब न की कऽ सकै छी।
सबझवला समझ
कोनो बाते नै छै फेर।
अहाँ केँ घरमे केँ केँ सब करै छथिन मिथिला पेंटिंग।
हमरा घर में तऽ नै करै छथिन कोइ।
हमरा आबै ए फेर हमरा उहे लागैए कि आब ए आइ केँ जमाना में हम ई सभ की करू हमरा सब केँ की महत्व छै।
नै अपन प्रति तिभा देखेनै नीक बात छै कऽ सकै छी।
चैट जी पी टी केँ देखे छियै। एक बेर में मतलब कनि मिनटो तऽ नै लागैत छै ओकरा फोटो भेजब ओकरा कहबै कि एकरा मिथिला पेन्टिंग में बना दियौ। तुरन्त पात मोर दोपटा पाग सभ कुछ बना दैत छैय। आ लगबो नै करत कि नकली छै।
जे ए आइ यूज करै छै उऽ तऽ अब उहै यूज करतै ओकरा तऽ किछ कऽ ए नै सकै छियै लेकिन जे असली प्रतिभा केँ मानै छै ओ तऽ
ओहे पर निर्भर भऽ गेल छै आब केँ इन्सान सब की। और सब बाजू की कऽ सकै छियै हेलो नास्ता भेल।
हेलो आइब रहलै अहाँकेँ आवाज।
तो उऽ अहाँकेँ पप्पा तऽ गेल हथिन ओतऽ ट्यूशन पड़हाबे लए।
अखन नै गेलखिन आब जेथिन कनि देर में।
कतेक क्लास केँ बच्चा कऽ पड़हबैत छथि।
वन स लऽ कऽ
अठवीं क्लास तक केँ
बड़ियाँ ऐछ तऽ अहाँ पड़हाइ केँ अलावा औरो कुछ करै छियै कि बस पड़हाइ करै छियै।
पड़हाय एखन तऽ पड़हाए कैर रहल छी फिलहाल आगाँ जे होइ।
बड़हिए ए मोन लगा कऽ पड़हु जल्दी लिअ नौकरी। तखने कुछ छै बनरा अब केँ बेरोजगार देखै छियै क करो तो कोनो न कोनो लाइन में घुसले जा रहल छै लेकिन लोक बेरोजगार नै बैठै छै। आ सरकार एतै देनेहो छै सुविधा।
आइ काइल तऽ सबटा पड़हाए पर छै।
बिना पढ़ाई केँ कुछ नै छै भले। ए आइ आएब गेलैए किछो आएब गेलैए लेकिन पढ़ाइसँ सबकुछ छै
सबचीज पढ़ाइे पर टिकल छै की ए आई की क लेते आइब के जब आदमी पढ़ले लिख लिखल नय रहतै तऽ ए आइ के के यूज करतै
के के यूज करते
सभ कहै छै कि ए आइ नौकरी खा जेतै खा जेतै लेकिन ओहो लेलए इंसाने चाही इंसाने करै छै के चलाबै छै ओकरा
हँ सबटा चीज चलबे वला तऽ इंसाने छै
इंसाने छै कम्प्यूटरो तऽ उहे बनेलकैए ने इंसाने
सबटा चीज इन्साने करै छै एतेक आगाँ बढ़ि गेलै दुनिया इंसाने के वजह सँ
आ इन्साने मे ई छै छयो ताकत शक्ति जानवरसभ तऽ कऽ नय सकैए या
सही बात छै
ओर बताउ की सब भऽ रहल छै
किछु नय ओहिना टहेल रहल छी आब जायब कनि बाहर घूमय लए भेर दिन घर में बैठल बैठल नीक नय लगैत रहै छै
मुरही कचरी खाइके समय आइब गेल यऽ साँझ भेल आब तऽ जेबै अहाँ ओतऽ
हँ मुरही कचरी खायमे से